हेलो ह कि हाल चाल
ठीक छै।
खा लेलौ।
नै अखने।
त
एखन बनिए रहल छै।
कखन एलही
आठ साढ़े आठ बजे
हँ कदीमा के सब्जी
हू तोरा के कहल कौ
कलान कहने रह कदीमा बनेब
देखलिय कटल
ह कहलक आ कदीमा के सब्जी बनेबैहै छौरि भक ई छौरि बर हमरा तंग करेय लतीयेबै त कीयो नै काज देतै आओर सब कहिय गर्मी छ बेसी
हँ गर्मी त छै
ह कनी होॉटस्पोट अपन ऑन करियो त अहँ ययो वइफाइऑन करियौ न
कहाँ जाई छीभुटान
आय ठमं
आर सब त ठीक छै नैय मेग काह लगल छै भैर दिन रौद उगल छै
ह इमरो गरमी छै हँ
ल्लबा के बेटा मैर गेलैय बरका
कक्कड़
ओ खोनमा नैय छौ
हँ
तकर औ विकाश बा बड़का बेटा
ओकर त बियाह ठीक भेल रहै ने
हँ छैत
कि किया मैर गेलैय
नै पताह
ओकर बियाह ठीक भेल रहैं न आयो वैइ फैइ दैला
हु नवम्बरमे तैक लेब नवम्बरमे वियाह छलै ओ कहै छै कि किछ कैट तैट लेने छलैय
गै मए
अब की कटलकै नहि कटलकै झरेलकै फूकेलकै हॉस्पिटल लगेलै त मरि गेलै
सांप तांप नैत कैट लेल कै गेइ मैया
सांप तांप थोड़े कटनी हतै भुसांफ तांपा कीयो धारा देनहेतैय
इहो भशक्य
हँ
तोरा संगे छोरा कोचिंग जाइ छलौ से
हँ हँ
स देखिए केन छैल हँन ल्लबा बपजेठो बढ़ छै
तते ओकरा घमंड भगेल छलै ह ने तीनटा बेटा अइ तीन टा बेटा अइ चारि टा बेटा
आ
बिआाहहो ठीक भ गेल छै
दुनू बेटा बेटी क नवम्बर म बियाह
कंग
तोर साइड फिंगर बटन वला-
तहन तऽ ठीक छै।
ह च हपर
ऐसे न नथिंग के लऽ लेत है और तीन चार हजार ऋ ला
कहैत रहथिन लेकिन कहलखिन एखन नया छै केओ लेने नहि छै।
कतऽ नय नथींग फोन
अंऑइस चौबीस हजार पड़ैत छ अपने-ऑ
दादी के सिंगर लगै छै तह गेम सब डाउनलोड होइ छै। एप सब कोनो फिंगर लगे छै महके करबो केलियै तऽ ओकरटा नटवर्के ने काज करैत छै। जे आओर एप डाउनलोड करै छै तऽ फिंगर दादी लगबै छै तऽ खुलि जाइ छै भऽ जाइ छै। आर सुकरि
आओर सब ठीक छै।
कसे आय मर गेल
कि घर ल गेल जुलूम- आँ फिंगर तऽ नहि कहलै गेमसभ किछो डाउनलोड करै छै नहि होइत रहै छै दादी फिंगर लगबैत छै तऽ होइत छै। बलुआ की कनैछ बट कन छलैा
बलुआ ई ढोङंग रहै छै रकथ च रहैक छै।
क कोनो पप्पा पप्पा ची सिियाइ छ छलै बहुते
सै रो तऽ छै भे नहि कर छै। नहि ओ आइसक्रीम लेतै ने कुरकुरे लेतै किछु नहि।
किए भगै छै के मोन होइ छै।
अकेले घूमत हो केो साथ आनंद बौक भ गेल त कै छै चाल सेवल जेतै।
ई कोन बात भेल
तके मतै--जै
तहन फेर ओतऽसँ अनलियै कनैत कनैत एलै फेर छतपर लग गेलै तऽ छुप भेलै
मोन कोन होइ छै।
साइकिल लऽ कऽ विदा भऽ जाइ छै ई
कहै छला पैरो मे चोट लगा लेने छै।
हाथ पीच लै छै पाइर में चोट लगा ले छै की सब करैत रहे छै छोड़ा
रति तऽ दू दू बजे रति क शूतै छै
तऽ ओकरा पाँच छओ बजे तक सुते नै रहतै साँझ मे तऽ की हेतै। पाँच छ बजे तक सु तल रहै छै सांझ मे
नहियो सुतै छै तहनो ओ एक बजे रातिसँ पहिले नहि सुतै छै
आब जाइ छै नाना नानी रखतै
जा रहल छै नना नानी हम स्टेशन जेबो करबै तऽ कते काल रुकबै हम ट्रेन रुकै छै नहिये नै
नहि दू तीन मिनट रुकै छै पाँच मिनट
हँ सएह हम कहलियै त माँ के जीद लागल छै अनेरो रुकतै दसो मिनट तखन डिब्बे डिब्बे ताके त चढ़िते उतरिते ओ टाइम बेस्ट भऽ जाइ छै रौद मे जाउ आ कोनो काज नै होइ छै हँ एक पन्द्रह मे ओ भविया के इसकुल मे आब छुट्टी होइ छै से आ डेढ़ बजे ओ दरभंगा आबै छै
ओई इसकुल से हटा देलहि से
इण्डियन एकेडमी मे छै एखन एतऽ एतऽ छेलैया एतै कटरैय पर छै तऽ गुमती के येह पार छै महादेव मन्दिर देखने छी
न
न नहि देखने हेभी कटरैया पर ईमरे छै गुमती पर छै
कोन गुमती दोना गुमती
हँ इएह पारमे छै
तन तऽ पासे मे छ
हँ पाँच मिनट लगै छै जायमे पाँंच मिनट लगै छै कान्हा स के काना के तऽ एगारहे बजे छुट्टी हो छै दादी बाबा दादी जा केनिये बबिया के अनय ले जाय पड़ै छै ओतय छै उमहर पानि थाल सब बेसी छै तू नै लेबा मोबाइल
नय एखन नय लेबै मोबाइल
चलै छै मोबाइल
चलि रहल छै
ए हमर तऽ बैट्ररीक बैटरीके खराब भऽ गेलै नहि तऽ हमहूं नहि लैतियै कथिवला
आवाज वल्ला बटन उपर उ पर काज करै छै निचा नहि कर एखन नै लेब दू चारि महिना बाद लेब
फेर बरूआ के मूड़न रहतै
एक दू महिना
पासबुक य स्ट्रोंग पासबुक पासबुक गूगल मे सेिव नहि छै पासबक हमरा नहि बुझै छियै बेसी छेड़ सड़ करबै कोन रोपााय रहै छै आओर सब कहइ
तोरासँ कते नीक बात तुलसियाक केने छले तोकरासँ बाते नहि छलै छ पाँच छओ मिनट भेले
ग्रामीण बैंक में खाता खोललियै से अथी ओहिमे ए टी एम नहि ने दै छै
ग्रामीण बैंक मै
कहलै महिन्द्रा खोलालै तऽ महिंन्द्रा वालला तऽ मोबाइले से खोलछै
लू बन सब कह
सबस पियन बी
पी एन बी के कथी होइ छै से नहि र एकोटाो ठीक छै पो तटक ठीक छै घर टाइप क खोल कऽ केवइ सी तेवा सी सब क द छै
जीरो बैलेंसके खुजै छै स
प पाई मे नहि लगे लगै छै हम तऽ खोलेने रहियै घरे मोबाइले से आ घर पर आब कऽ अथी कऽ देनेरहेौ कठ कहै छै के बैइसी घैर पिर क देेलने ने कोन होइ छै तऽ ल
अच्छाछा
फरगेट कर ल कहै छै नहि फर हो छै दोसर पासवर्ड एक ब ब फटजौ नहि होदैइ छै दोसर पासवर्ड बनब गूगल परर दोसर प पासवर्ड फोरगेट कऽ कऽ बनेबै तखन हेतैौ नहि बड़ होल से, ऋ कहाँ इसलिए जै म बात भेल रह
उैाल कब चीज बच्चा के ली सब चीज है आ पिंकी देखा द छ
नहि बला इन करन
पैर में चोट लग लेगा टूटा